अहं
नमस्कार यौ
हँ हँ नमस्कार अहाँ ठीक छियै न
हँ ठीक छियै अहाँ केहन छियै यौ
हम मस्त मिथिला मैया कृपासे एकदम ठीक छी अहाँ केहन छी
हमहुँ ठीके छी कहियौ आओर सब
आओर सभ ठीके छै हम अहाँके एकटा विषय पर अहाँसँ बात करन बड्ड अहाँके अथी छी अपन मिथिलाके बारेमे
कहियौ
देखियौ अहाँ तऽ जनिते हेबै एखन बिहारके अहाँ के ई मधुबनी जिला मे एकटा बड्ड नीक स्टेडियम बनि रहल ये क्रिकेट खेलाय ल
हँ हँ
ओ स्टेडियम के नाम छै अहाँ के डब्लू डब्लू स्टेडियम
हँ
ओ स्टेडियम जे छै ओहिमे अहाँके इंटरनेशनलो मैच भऽ सकैय ओ जे अहाँके स्टेडियम य ओहिमे अहाँ के कैपसिटी साठि हजार आदमी के बैठे के कैपसिटी छै
जी
बड्ड पैघ ग्राउंड छै ओ बड्ड पैघ ग्राउंड छै आ ओ मतलब एहन छै जे ओ मतलब कनि पूअरो कैटेगरीके लोकसभ ओकरा अथी कए सकैए अथी टिकटसभ खरीद सकैए देखि सकैए किएकि देखियौ बहुत आदमी क न क्रिकेट से कथी मिलै छै मनोबल मिलै छै क्रिकेट खेलाय सकैऽ बिहारके मिथिलाके नाम ऊँच कै सकै
हूंम्म
मिथिलाके नाम ऊँच करैत तऽ मिथिलाके नाम अहाँके ऊँच करै लए इएह करय पड़त इएह सभ करय पड़तै जेना देखै छियै अखन वैभव सूर्यवंशीके
जी बिल्कुल
तऽ ई वैभव सूर्यवंशी के एहि बेर पाँच टा ट्रॉफी मिललै हन क्रिकेट मे आइ सी की दलकै हन ओकड़ा कीये ओकरा अहाँके देवी मैया ओकर सर पर छै लेकिन ओ हुनका पर कृपा छलै एहि दुआरे हुनका छलै जे एक और मस सत्ररह रन मारै ल ओ तीन टा छक्का मारि देलखिन
करलखिन ओकरा देवी मैयाके माथापर अथी छलै एहि दुआरे ओ बनि पयेलखिन कियि मिथिलाके छलखिन
हँ यौ अपन सब के मैथिली संस्कृति बहुत नीक की कहै छै जे बहुत आदमी एकरा समझि नहि पबै छथिन आओर इग्नोर कऽ दै छथिन बल्कि अपनसभके मिथिलाके संस्कृति बहुत नीक अछि
हँ ठीके कहलियै मिथिलाके संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति छै ई पूरा अहाँके भारत मं
हँ भारतमे सबसँ बहुत मिथिलाके अथी अछि जे बहुत आदमी समइझ नय पाबै छ इथ ओसब नासमझ होइ छथि बाद बाँकी मिथिला अहाँके बहुत तरहसँ अपन अथी मे एकटा अलग ऐसे रंगमंच से आगू बढ़ि रहल अछि मिथिला के हर जगह नाम काम सब अछि बहुत आदमी चाहैत छथि कि मिथिला मैथिली सीखी मिथिला बजनाइ सीखी लेकिन बहुत आदमी बुते से नहि भऽ पबैत छनि
देखियौ आब आइ के जमाना आइब गेल छै आबके जमाना मिथिला छोइड़ कऽ सब जा रहल छै त पता नय छै मिथिलामे वैदिक धर्म शास्त्र आओर एक चीजमे मिथिला आगू छै मिथिलामे जेना अहाँके ची म देख दियौ धर्म वैदिक वैदिक धर्म देख लियौ एकसँ एक अहाँके ओहिमे जतेक बीमारी छै ओकर अथी देल छै
हँ यौ मिथिलामे अहाँके बहुत जेना मैथिली के लोकसब होइत छइथ ओसब बहुत नीक होइत छथ ओसब दयालु तरहके होइ छथि आओर ओसभ बहुत तरहसँ नीक होइत अछि आन लोकके अपेक्षामे अपन सबके जे मिथिला अछि ओ तऽ सर्वोत्तम नीक भाषा अछि जे बहुत आदमी नहि बजैत छथि मैथिल ी बहुत आदमी के लाज होइ छनि मैथिली बजैत जे हम कोना मैथिली बाज जो बाहर जाय छथि दस दिन रहलथि बीस दिन रहलथि आ ओमे अथी हिन्दी इंग्लिश बाजऽ लगल ह ओ सोचै छथि हे हम केना बाजब मैथिली हमरा तऽ लाज होइए आ वएह अगर ओ मैथिली बजथिन नीक दोसरो आदमी ने अपनसभके मैथिलीके बुझतै यौ जे हँ ई मैथिल आदमी छियथि आ बहुत आदमीकेँ अहाँ देखबै जे दोसर छथि जिनका मैथिली बाजय नहि आबैत छनि ओसब मैथिली सुनय लेल हफुआइत रहैत छथि
देखियौ मैथिली भाषे एहन छै ओ सबके अपना तरफ घीच लै छिय मैथिली भाषा कहाँ देखू तऽ आ बहुत चक्का ब मैथिली भाषामे न सबके मैथिली भाषा भाषे एहन छै जाहिमे सबके दोसर आदमीके इज्जत करल जाइ छै जेनाकि यौ अहाँ ठीक छियै ने यौ अ एहिमे जे छै ओहिमे तूमे रहौ एकर प्रयोग होइ कतेक नहि छै मैथिली भाषा की छै पोलाइटली भाषा छियै आ जेना देख लियौ मैथिलीमे अहाँके अथीमे कते सारामे अहाँके पर्व छै कते साल जेनााक मकर संक्रान्ति देखियौ ई सभ कथी छियै अहाँके बिहार सब मैएसँ निकललै हन मै प्रियएसँ निकललै हन मैथिलीसँ आ इएह सभ मनमन जेना मक्कसभ काटि द कथी गुड़के लड्डू खायल जाइ छै बनाओल जाइ छै गुड़के वाद
हेलो
अ इ सुी लाल घोषण ह ज ठीक छै
मिथिला मे एकटा पर्व देखेत हुए मिथिला के चौड़चन होइत अछि जे चौड़चन मे अहाँके ठेकुआ ठेकुआ म मागैत अछि ठेकुआ बनैय ओ ठेकुआ ठेकुआ बनैय ओह चौरचन पाबनि मे ठेकुआ खाय मे बड नीक लगैय ई खाली अहाँके अथिएमे होइए मिथिलाञ्चलेमे ई पर्व मनायल जाइत अछि जेकि दूर दूरमे जे सभ लग ई ठेकुआ पहुँचायल जाइए सभ ई ठेकुआ खाइमे पसन्द करै छथि
देखियौ ठेकुआ एहन अहाँके अथि छियै फूड अथि छियै भोजन छियै एकरा अहाँ स्टोर के के बचा के राखो सके छी इहा के दस दिन बीस दिन तक रैह जात एक एक एक महीना रहि जाइ छी किया अहाँके जतेक बिहारी या जतेक अहाँके मैथिली बजै ल सभ के पता रहै छै केना की बनेबै ईसभ केना एक दिन पहिले राखि कऽ ओहिमे अचार नूम्बो जे सभ दए दै छै कहियो खराब नहि होइत छै ईसभ एना एहिमे भूगोल संस्कृत आ अहाँके साइंस बड भारी अथी छीये
जी आ यौ मैथिलके लोकसभ त जोगाड़ो बहुत रहैत अछि ई कोनो भी चीजके बहुत बढ़िआँ सँ जोगाड़ कऽ दै छथि आओर मिथिलामे देखबै अहाँ सभचीज शुद्ध रहैत अछि मिथिलाके लोकसभ ई नहि जे किछु खा लेताह कहुना खा लेता पूरा शुद्ध एंड शुद्ध आ निचोड़ चीज खेता ई गाए के घी गए के दूध के मोह कऽ मिथिलाके ई ई कलाकारी मिथिलेके लोक टा छथि जे ओ ओकरा तुरन्त पीऔर देशी घी शुद्ध घीमे अपन आ अपन घरके घी रहैत छै कोनो खराबियो नहि केलक से सभ खेलथि तऽ एहि दुआरे मिथिला के लोक आओर बेसी नीक रहै छै आ कलाकार सभ रहै छथि कला बहुत रंगग के कला रहै छनि मिथिला के लोकसभ मे
देखियौ मिथिला जे छै ने ओकरा पता रहै छै देखियौ आ दोसर जगह जेबै तऽ मिथिला आ दोसरा आदमीके सुनबै ने त घी बड्ड कम खत किया ओ डाइटपर छै असलीमे ने डाइटमे घी खेनाइ सबसे जादा उपयोगी छै अहाँके घी जे खेबै ने ओतहिसँ अहाँके देहमे तागत आयत देहके फूर्ती बढ़त लेकिन ई नहि छै घी खेलाके बाद अहाँ ओनाहिते रहबै आहाँक उ काम नय करय पड़त जेना मैथिली मिथिलामे देखियौ आर्यभट्ट आर्य ज्ञानोमे बहुत आगू छै आर्यभट्ट के अहाँ देखबै ओ जीरो के निर्माण करने छै पहिले गिनती कथी छलै एक सए नओ छलै एक सए नओ लटकि जायत छलै आ अबिते नहि छलै आर्यभट जाय कऽ जीरोकऽ खोज करलकै हन जहिसे ई गिनती आगू बढ़ल मानि कऽ चलू मानि कऽ आर्यभट्ट जे नहि जनम लेतै तऽ ओ जीरोके खोज नहि हेतै एहिसँ एक दू तीन ई मूल्यके सभके जे छै अन्तरिक्ष रॉकेट सब मे त बड्ड काम पड़े छै ई नहि रहितै तऽ ओतऽ अपनासँ जाय नहि सकैत छलहुँ कहियो एहि
आ ओरो बाद बाकीमे अपनसभके मिथिला जे छै बहुत नीक छै मिथिलाके संस्कृति एकटा अलगे संस्कृति छै आहा अररियामे चलि जाउ मिथिला हाटमे ओतऽ सभटा दर्शायल गेल अछि अपना सबके मिथिला के संस्कृति के पूरा नीकसँ सेहो दरसायल गेल अछि
दूर दूर दूरसँ लोक आबि रहल छै मिथिला देखय लेल किया मिथिला मिथिला उ की कहै छै मिथिला हाट देखैल किया मिथिला हाट ओ मिथिलाके जे छै ने जिन्दा रखने छ मिथिला आर के एकटा दिल जे कहै छियै नऽ ओ छिय ओ दिल छियै ओ मान कऽ चलू मिथिला हाट जे नहि रहितै तऽ एखन तकमे आधा लोक मिथिला ह मिथिला छोड़ि देने रहितै अंग्रेज लोकके देखबै आब ओ मिथिला अपनाए रहल छै किया मिथिला हाटके देखै छियै उएहसँ ओ कए रहल छै
हँ ई बात अहाँ ठीक कहलहुँ जे अहाँ जे कहलहुं हेँ अहाँ पूरा सही लेकिन आहाँ कहलियै जे मिथिला हाट नहि रहितै तऽ सभ संस्कृति छोड़ै एहन बात नइ अछि बहुत आदमी रखनेहो छै त बहुत बहुत आदमी छोड़ि दतै ई बात हम मानब लेकिन किछु आदमी अपनसभके बाबा परबाबासभ एहन छैथ जे एखनो तक मिथिलाके परम्पराके आधार पर चलै छै ओ मैथिल छथि तऽ ओ अपन मिथिलाके छोड़ छोड़यके प्रयासमे छथिे नहि ओ चाहैत छथि जे हमर सभके मिथिला आओर आगू बढ़य आओर बढ़िआँ बढ़ै से चाहै छथि ओ
तऽ हँ अहाँ एक नम
एक नम्बर अहाँ बात कहलियै हन मिथिला जे छै सर्वोच्च छै अहाँके सर्वोच्च छै मिथिलामे अहाँ देख लेबै रङ्ग बिरङ्गक खेनाई रङ्ग बिरङ्गक अहाँके त्यौहार रंग बिरंग कऽ पोशाक की अहाँ देखबे पोशाक रंग बिरंग क चित्र अथी अहाँके देखयो चित्रे अहाँ देखलियौ यौ
ल
कभी खालने छय कथि कहल जाय छय मिथिला चित्र कहल जाए मिथिला चित्रके जे अहाँ देखबै ओ सर्वोच्च से अहाँके ओ मिथिला चीज त हैरान बजै अहाँ विश्वास नय करबै मिथिला चीज जे छै मिथिला पेन्टिंग एँ ओ अहाँ ओ हजारो लाख करोड़ में बिकाइ छै आ ओ जे पेंटिंग मिथिला के चित्र छै ओ बारीकी से बारीकी चीज तक रहे छै
हँ यौ अपन सबके मिथिला बहुत आगू बढ़ि चुकल अछि जेकि बहुत आदमी से सब नय बुझि रहल छथि देखियौ कते आदमीके अहाँ देखैत हेबै कतेक महिलाके देखैत हेबै जे पर्स रखने रहै छै ओहो पर्स पर मिथिला पेंटिंग बनल रहैत अछि कते आदमी टी शर्ट पहिरने छै ओहो टी शर्ट पर मिथिला पेंटिंग के छाप बनल रहैत अछि मिथिला पेंटिंग बनल रहल अछि रहैत अछि ई एना कऽ कऽ के अपनसभके मिथिलो आर बहुत आगू जा चुकल अइ
देखियो मिथिलाे चााहयो वला बड छै आ नय चाहियोवला बड छै
हँ य अपन सबके मिथिला मे बहुत आगू जा रहल अछि आओर पहिने भगवान के कृपा रहतनि आओर अपन सबके मिथिला जायत हमर इएह कामना अछि इएह मनोकामना अछि जे अपन सबके मिथिलो के एकटा नाम हुए एकटा स्थान हुए जे हँज मिथिला के एकटा बहुत बढ़िआँ अपना आपमे एकटा मिथिलाके अथी बनय जे जेना एखन लोक हिंदी इंग्लिश सीखै छै तेहिना मिक्स मैथिली सिखाय जे हम मैथिलीमे एक्सपर्ट बनी जेना एखन कते आदमी कहै छथिन हम अंग्रेजी ट बनी न कहथिन जे हम मैथिलीके एक्सपर्ट बनी हम से चाहै छी
देखियौ अहाँ एखनो देखबै भूगोल साइंस में एते आ चलि गेल छी मिथिला आ मिथिला के